हँ नमस्कार दीपावली आबि रहल अछि पूरा गाम आ शहरमे साफ सफाइ सजावट आ खुशी की माहौल बनी गेल अछि तो हथियारी कत धरे पहुँचल अछि सब बात बिस्तारसँ बताउ
बिल्कुल मित्र हम अपन घरक सफाइ पूरा करब लेल लागत छी सभ ह कोठरी आंगन आ छत सभ कल रहल छी जहिसँ दिवाली दिन भर सुन्दर आ चमकदार दिखाई
हमर परिवार सेहो सभ मिली के घर सजाबैत अछि रंग बिरंग लाइट दीप उ फूलू आ रंगोलीसँ पूरा घरके आकर्षक बनाएब मे सब गोटे उत्साह लागल छथि
हमर माय स्वादिष्ट मिठाइ नमकीन आ बहुत प्रकारक पकवान बना रहल छथि जकर सुगन्ध पूराक घर आनन्द ल उत्साह भरि गेल अछि
दीपावलीके दिन सजमे हम सभ परिवारक संग मिली माता लक्ष्मी आ भावन भगवान गणेशक विविधता पूजा करैत छी आज सुख समृद्धि प्रार्थना करैत छी
हमसभ पहिने से पूजा सामग्री दीप अगरबत्ती फूल तेल आ प्रसाद किनी के राखी देने छी जाहि से किओ प्रकारक असुविधा नहि होइ
हमर छोट भाइ बहिन दीपावली लेल नाओ कपड़ा किनबाक लेल बहुत उत्साहित छथि ओ सब एहिह पर्व विस सँ प्रतीक्षा के रहल छथिन
हमरो नव कपड़ा तैयार अछि आज सोचले रहल छी जे परिवारक संग बहुत सुन्दर फोटो खिंचाएब जहि से एहि पर्वक यादगार पल सदीखन बनल रहै
दीपावलीके व भी जराय पर्व नही बल्कि प्रेम अपनापन एकता आ खुशी बँटबाक महान अवसर सेहो अछि
बिलकुल सही केलहु एहि दिन सबलोग पुरान मतभेद भुला के एक दूसरक गला लगबैत छथि आ प्रेमक शुभकामना दैत छथि
हम एहि बर निर्णय ले लेने छी जे पर्यावरण रक्षा लेल काम पटाखा जोड़ब आ बेसी दीप जरा क खुशी मनायब
ई निर्णय बहुत सरनीयाह अछि कारण अधिक पटाख स वायु आ ध्वनि प्रदूषण बढ़ैत अछि जहहि से बच्चा वृद्धि आऔर पशु पक्षी सब प्रभावी होयइत अछि छै
हमसभ पड़ोसीक घर जायब मिठाइयो बाँटब आ सबके दीपावली हार्दिक शुभकामना देब जाहिसँ अपन प्रेमी आ सम्मान बढ़त
हमर गाँवमे दीपाली राति पूरा इलाका दीप रोशनीक जगमग उठैत अछि जकर दृश्य देखबा योग रहैत अछि
हम अपन छोट भाइ बहिनके सिखाबैत छी जे पटखा सदिखन बड़ा लोलक देखेमे सुरक्षित ढनसँ छेड़बाक चाही
सही बात अछि सावधानी रहल बहुत आवश्यक अछि कारण छोट लापरवाही दुर्घटना ब सकैत अछी
दीपावलीके अवसर पर हम गरीब आओर जरूरतमन्द लोकके मिठाइयाँ कपड़ा आ आवश्यक वस्तु दान करबाक योजना बना रहल छी
ई बात नीक विचार अछि कारण असली खुशी तखन भेटैत अछि तखन अपन खुशी दोसरा साझा कयल जाय
हमसब पारिवारिक सङ्ग रातिमे दीप जलायब स्वास्थ्य भोजन करब भजन सुनब आ खुशीसँ समय बितायब
हमरो परिवार सब सदस्य एक संग बेसी कयल भोजन करै छथिन गप करैत छथिन आ पूरा पर्व प्रेम आ आनन्दसँ मनबैत छथि
दीपावली हमरा लेल केवल धार्मिक पर्व नहि बल्कि परिवारक सङ्ग समय बितयब आ सम्बन्धन मजबूत करबाक अवसर अछि
बिलकुल एहि दिन घरक प्रत्येक सदस्यसँ चेहरा पर मुस्कान देखबाक सम्मान प्रसन भऽ जायइत अछि
हमर कामना अछि जे एहि दीपावलीमे हम लोकलक जीवन सुख शान्ति स्वास्थ्य सफलता आ समृद्धि भरल रहै
हम प्रार्थना करैत छी जे माता लक्ष्मी सभके धन वैभाव सौभाग्य आ उज्ज्वल भविष्य आशीर्वाद प्रदान करती
चल मित्र अब हमसभ मिलि कऽ दीपावली प्रेम सद्भाव स्वच्छता सुरक्षा आ पर्यावरणक संरक्षणक संदेश सङ्ग बहुत धूमधामसँ मनाबी आज सबके हार्दिक शुभकामना देबी
बिलकुल दीपावली आबि रहल अछि आ पूरा वातावरण दीप रोशनी रंग बिरङ्गके सजावट खुशी आ उत्साह बढ़ल देखााय पड़ि रहल अछि इ दृश्य से देखिक के मन बहुत प्रसन्न भऽ जायत अछि
हँ मित्रा हमरो बहुत खुशी भऽ रहल अछि कारण दीपावली हमर सबप्रिय पर्व अछि आ एहि दिन पूरा परिवार एकठाम बेसी प्रेम आ अपनापनक सङ्ग उत्सव मनबैत अछि
अहाँ एहि वर्ष घरक सजावट लेल कोन कोन तैयारी कयलह क आ दीप रगोली फूल माला आ रङ्गन लाइट्सभ किनि लेल छी
हँ हमस बजार से सुन्दर दीप रंगी लाइट सुगन्धि मोमबत्ती फूल आ पूजा सामग्री किनि लेने छ आब केवल सजाबक प्रतीक्षा अछ
हमर माय आ दादी मिलीके घरमे लड्डू खाजा पेड़ गुजिया अनेक प्रकारक स्वादिष्ट मिठ बना रहल छथि जाहि से पूरा घर महकी रहल अछ
हमर घरमे सेहो सभगोटे अपन अपन जिम्मेदारी निभा रह केओ सफाइ करै केओ सजावट रै छथि ताकि ओ पकवान बनायमे व्यस्त छथि
दीपावलीसँ पहिले घरक प्रत्ये कहना साफ करबाकक बहुत आवश्यक मान जाए त छै कारण स्वच्छता पर सुन्द लगेैत अछि सकारात्मक वातावरण बनैत अछ
हमर बाबाक कह छथि जे साफ सुथरा घरमे मता लक्ष्मी प्रसन्न होइ छथ आ परिवार मे सुख शान्ति आ समृद्धिक वास होइत अछ
दीपावलीे रथमे ह सब मिली के माता लक्ष्मी आर भगवान गणे श्रद्धा पूर्ण पूजा करै छथि आ परिवार सुख समृद्धि मनायल करैत छथि
पूजा समाप्त भेलाक बाद सब सदस्य एक दोसरा के मिठाइयाँ खवाबे छथ शुभकामना दैत छथिन आ बहुत आनन्दक संग समय बितबैत छथ
एहि पर्वक सभसँ सुन्दर बात ई अछि जे दूध दू रहनि हर परिवारक सदस्य सेहो एहि अवस पर अपन घर अबैत अछ
सही कहलहु दीपावली परिवार के एक सूत्र में बंधभाक पर्व अछ जखने प्रेम सम्मान आ अपनाप भावना सभक बेसी देखाइ पड़ैत अछ
अहाँ एहि बर्ष पटाक छोड़बा की नहि कारण आब लोग पर्यावरण सुरक्षा ले कम पटाखा छोड़बाक सलाह दैत छथि
हम बहुत कम फटााका छोड़ब कारण धुआँ आ तेज अवसानस पर्यावरण दूषित होइत अछि आ बच्चा वृद्धि आ पशु पक्षी सबक नहि होए तऽ छ
हम सोचि रहल छी जे माटिक दीप जराके पूरा घर रोशनी कर कारण ई परम्परा सेहो अछि आ परिवारक लेल लाभदायक सेहो अछ
बिल्कुल माटिक दीपक उज्ज्वल प्रकाश धरामे सकारात्मक ऊर्जा अनैत अछि दीपावली वास्तविक पहचान सेहो ओहिसँ बनैत अछ
दीपावालीके दिन हमसभ गरीब आ असााय लोककेँ कपड़ा मिठाइ आबैश्य वस्तु दान करबाक प्रयास करबाक चाह
हम पूर्ण रुप एहिसँ सहमत छी कारण दोसर चेहरा पर मुस्कान आन सक प पुन आ वास्तविक उतसव मानल जायत छ
ह बिलकुल साँ पीड़ीते पूरा गांव दीप रोशनी जगमग उठैत अछि आ प्रत्येक घर बहुत सुंदर आकर्षण देखााय पड़ैत अछ
छोट छोट बच्चा नव कपड़ा पहिरन खुशी खेलथी अथी ज सब गोटी मिली कई दीपावली आनन्द उठबी छथ
दिवाली केवल धार्मिक पर्व नही बल्कि प्रेम भाईचारा एकता दय आ श्रद्धा भवनक प्रतीत सेहो अछ
एहि करब हम सबके इच्छा भेटल अछि जे प्रदूषण सबक चाही आ चलबाक चाही
हम ई कामना करै छी जे सभ परिवार स्वस्थ रह सफल बनेय आ सबक जीवन खुशी आ स्मृति भरल है
हमर प्रार्थना अछि जे एहि दीपावलीमे सब लोकके जीवनस अगेन हुन दूर भय ज्ञान प्रेम आ आशाका प्रकाश भेल
चल मित्र अब हमसभ मिली के दिवाल भूत प्रेम उत्साह स्वच्छता सुरक्षा पर्यावरण संर्ष सदेखन सग मनावी आ सबके हार्दिक शुभकामना देव
दीपावली आबि रहल अछि पूरा गाम रोशनी सजावट खुशी आ उत्साहस बढ़त दिखाइ पड़ि रहल अछ तोहर तैयारी कोना चलि रहल अछ
हँ हम परिवारक संगङ्ग घरक साफ सफा र्गोली बनाब आ दीप सजावट तैयारी बहुत उत्साहित क रहल अछ
हमर माँ स्वादिष्ट मिठाइ लड्डू पेड़ा आ अनेक प्रकारक पकवान बना रहल छथ जाहिसँ पूरा घर सुसगति भरि गेल अछ
हमसभ बाजारेसँ नव कपड़ा दीप रंगीन लाइट फूल पूजा सामग्री किनि लेल छी आ केव पबक प्रतीक्षा अछ
दीपावलीके साँझ हमसभ मिली माता लक्ष्मी आ भगवान गणेश श्रद्धा पूर्वक पूजा करै छी आ सु समृद्धि कामना करैत छी
पूजा समाप्त भेलाक बाद हमसभ एक दोसराक मिठा खुआब छी आ शुभकामना दे छी आ आनन्दे सम बत प छ
एहि वर्ष हम कम फटाका छोड़बाक निर्णय लेने छ कारण पर्यावरण स्वच्छ राखबाक हमसभक जिम्मेदारी अछ
बिलकुल सही कहलो माटिके दीप जरावर स घर सुन्दर देखाय पड़ैत अछि आ प्रदूषक सेहो कम होइत अछ भाइचारा खुशी आ परिवार यादगार समय बीतता वाल बहुत सुंदर अवसर अछ
बिलकुल सही कहिलहुँ महफिक दी जरावर घर सुन्दर देखाइ पड़ैत अछि आओ प्रदूषण सेहो कम होइत अछ
हँ एह दीपावली हमसभ प्रेम स्वच्छता सुरक्षा आपर्यावरण संरक्षा सन्दे सग पर्व मनायल आ सबके हार्दिक सुभ दे माटिक दीप जरा जरा घर सुन्दर देख करैत छी अ दिवाली प्रेम भाईचारा खुशी आ परिवारिक संग यादगार समय बताव बहुत सुन्दर अवसर छै
बिलकु सही कहल दीपावली प्रेम भाईचारा खुशी आ परिवार संग यादगार समय बितयबाक बहुत सुन्दर अवसर अछ
हमरो प्रार्थना अछि जे एहि दिवालीमे सभ लोकिक जीव अज्ञानक अहंकार दूर भ ज्ञान प्रेम आ आश प्रखसक फैल ई हम कामना करैत छी ज सब परिवार स्वस्थ रहै आओर सफ बनाय आ सबक जीवन खुशी आ स्मृति भल रह
पूजा समय भेलाे बाद हम सब एक दोसराक मिठाइया खुआब अ जे शुभकामना द छी जे आनन्दसँ समाज बितब छ